हेलो
हँ हँ कहियौ
हँ की हाल समाचार छै सब कुशल मंगल न। हँ हमहु बढ़िआ छी हमहु बढ़िआ छी
हं‌ ह
ओर की सब भऽ रहल छै एखन
एखन कहाँ किछो भए रहल छै बर्षा भेलै हन आब लाइट एलै हन एखने लाइट कटल रहै।
ओ एनामे तऽ दिक्कत भऽ जाए छै ह हँ कतऽ रहै छी ऐ ठम
एखन तऽ हम गाॅंवे मे छी।
गाॅंव में छी अछि तऽ ओर किछ करै छी मने पढ़ाइ कते केने छियै अहाँ
बी कॉम में एडमिशन करेने
अच्छा अच्छा हमहूँ किताब लिखै छी ह। हम हमर घर तऽ दरभंगे भेल
ह
हूॅं रहे छीयै हम दिल्ली मे हम किया केटा किताब सब लिखने छी मैथिली मे हमरा लगाव यै कनि
हँ
हँ ओर अहा ककर किताब पढ़ै छी। हँ नहि एखन हम दिल्ली मे छी।
ओ मौसम उम्हरका केहन छै?
बापरे बड गरमी छै। घरो मऽ बिना ए सी के बैसब मुश्किल होइ छै।
सेएह ए सी सब लगेने छियै।
की करतै तऽ मजबूरी भऽ जाइ छै।
ह से तऽ छै।
हूं एतय तऽ शौख नहि छियै, एतय-एतय जरूरत छै।
हँ से तऽ जरूरत ओतऽसँ पड़े जाइ छै किया तऽ के चाहतै ओते
अहूँकेऽ देखैत छी मिथिला- मैथिली से बड्ड लगाउ तऽ मैथिली किताब सब पढ़ैत छियै।
नै मैथिली किताब सभ तऽ नहि पढ़ैत छियै।
नै आर मने क्लास में पढ़ने रहियै मैथिली?
हँ क्लास में पढ़ने रहियै।
कोन क्लास में।
दसमीं में।
अच्छा! एको गो कोनो अथीके नाम अछि याद। कवि या लेखक।
भए गेलै दू- तीन साल। सबटा बीसेेर गेलीयऽ। हँ मोन से तऽ नहिए पड़ै छियै, लेकिन याद जरूर कनि- मनी तब अथि के ध्यान देबै तऽ अयबे जेतै।
ह मोन से लोक नहि पढ़ै छै, एहि दुआरे पुछलहु मने हम देखै छियै तऽ हमर तऽ नहिे चिन्हते जहन एहन बढ़िआँ -बढ़िआँ जिनकर किताब में नाम आयल छै, तकरो लोक याद नहि रोखै छै। तऽ हमरा के याद राखत तऽ। ताहि दुआरे सोचके संतोष करै छी जे हमरा सख या तऽ हम अपन लिखलहु केओ पढ़ै नहि पढ़ै छै ने। लेकिन केओ ने केओ भऽ सकैएा आओर आगूके ह आइ काल्हि देखियौ ने पढ़ैए नहि चाहैत छै किताब, सभ भैर दिन फोन में चिपकल रहल एना कऽ।
हँ से तऽ आइ काल्हि से सोशल मीडिया भए गेलै हन।
हँ फोन के अलावा किछु नहि सुझै छै। ककरो। हमरा सब के बेर में न किताब पढ़े के बड शौख रहे लेकिन ओहि टाइम मे भेटबे नहि करे एते किताब। ऑनलाइन तऽ एते होइ नहि जे अपनो लोक किनक आईन लेत बुझबे ने करै कतऽ भेटतै। अ
ह पहिले एते मोबाइल सब नहि रहे तें दुआरे सब
किए ने गामसँ दरभंगा जाउ, जे शहर में रहैय ओकरे पता छै जे किताब कतय भेटत।
हू -हूं।
आ गामक धियिया- पुता के तऽ भेटबे नहि करै किताब पढ़य लऽ। तऽ आब जे हम पढ़े छिये ने लोक सब विमोचन करे छिये यौ, तऽ हमसभ जे रह विमोचन बढ़िआं छै गाम में जााकऽ बच्चा सबके किताब बाँटी।
हं।
पढ़य लए भेठतै बच्चा सभके, लेकिन आब बच्चे सब पढ़य नहि चाहै छै। आब किताब जे हम जाइ छिय बनबतियै तऽ किताब एवेलेबल हे ते ओ उपलब्ध छै, तऽ बच्चे पढ़य ले उपलब्ध नहि छै।
ह उलटे भए
ओ नाम एको गो किताब कहाँ पढ़ऽ चाहै छै, आब सब फोने मे लागल रहत।
हँ ओहो तै में फेसबुक इंस्टाग्राम। तऽ छोड़ के किछु आदमी के देखेबे नहि करै।
जे भी करैत हेतै लेकिन करैत छै, मने फोने पर रहल। फोने कर छ छठ य कोनो कोर्से करैए सभ रङंगगके चीज छै, लेकिन होइ छै, सभटा फोने सँ।
हँ से त
पैघ - पैघ के हँ कवि लेखक सब छथिन हुनको किताब आब घर मे नय छै, छय तऽ लोकसभ कबारी मे बेच दै छै।
ह
नय बढ़ चाहल।
हू।
लेकिन हमरा शौख यऽ, तऽ हम अपन लिखै छी, हमर कएटा किताब अपन आबि गेल यऽ। आ कए टा ताजा सग्रह सेहो अईछ। तऽ हमरा लिखनाय नीक लागैया। हँ - हँ अथिओ अमेजोनपर उपलब्ध छै। आरो ओना हों बेठ सकैया।
कोनो लिंक सभपर सँ नहि पढ़ि सकैत छी।
लिंक पर तऽ नैय कीनेके पढ़य पड़त।
ओ हँ तऽ। ध्यान देबै तहन तऽकिनाइे पड़तै, नहि कहलियै जे ओहिना देखतियै की सब।
हँ लेकिन ओ कहियो भेटब तऽ, दऽ सकैत छीय ओना तहन तऽ देख। भजेते तइयो मौका लागतै तऽ।
हँ ‌।
तऽ मने लगाव होइत छै, हम एखन अबैत छलियै, आ ट्रेन में रहियै। तऽ अपन हम किताब लऽ क, अपने किताब ओहिना कि, किछु उलटे पुलटे छलियै। हो कि नहि मने लिखक राईख देलहुँं अपन जहन सबटा यादे नहि रहै छै, हँ तखन एक दू बेर फेर फेर पढ़ियौ फेर नीक लगैत छै, केंटा के ओत सँ एना देख रहल छी। पछलिये त ऐ गोटा देखलखिन कहलखिन एकर नाम बड्ड नीक छै, स्वर्गक श्री मिथिला।
हूं।
तऽ से देखू हम अहाँके किताब कनि देखू। अवश्य देखू हँ तऽ तऽ ओ पढ़लखिन जल्दी - जल्दी उ कए उटा। तऽ बहुत खूब प्रशंसा केलखिन तऽ बहुत खुशी भेल मोन अन्दरसँ जे हमरे कहि रहल छएथ एते। तऽ मतलब कहलियै न हँ जे किताब कऽ लेखक कऽ नाम पढ़लियै तऽ, हँ मंजुषा झा तभिओ तऽ हम कहले कि जे हम जी हं कहै छथिन वाह - वाह ई तऽ बहुत नीक मने बहुत प्रशंसा कैलत।
हँ।
हूं।
खाना पीना भए गेलै?
नै एखन कहाँ एतै सवेरे तऽ नहिए होइ छै, अहाँसभके सवेरे भऽ जाइत छै?
नय हमरो सबके दस बजे लेकिन हम अहाँं से पूछि देलहुॅं ओहिना।
हूँ। एखन कहां एखन तऽ बनबो नई केलेए नओ बजे तक हँ नओ बजे बनेबै केलहुँ।
हमरो सबके सएह छै नओ बजे रोटी बनत तकर बाद सब- - कि सब बनैत हेतै एखन?
हँ गाम सभमे तऽ खूब सब्जीसभ उपजै छै लोकके बाड़िएमे।
हँ से तऽ छै उपजै लेकिन हमरा सभकेँ तऽ ने ईया। हमरा तऽ एखन एगो
कथी के गाछ कहलिए अ ओ सब्जी भेल ओ कोन तरकारी भेलो तऽ
नहि कहू देखै छि दू चारि टा लागल और तऽ नहिये किछो बैगन भेल रहै एक बेर लेकिन एखन नहि।
अच्छा नहि गाम में घेरा, तोरी ओ की कहै छै झुगनी झुगनी हँ घेरा, झुग भिअ भिंडी, रामतोरै हॅं- - सजमेन, कदीमा, बडचीज फड़ै न पहिले। खिरा रहल सभके बारी म- -
एखनो रहिते छै बेसी आदमी सबमे- -
रहैयो के चाही ऑर्गेनिक भए गेलै ने एकदम- -
हँ ह -
ओ खेनाय महग कतबो शहर में भेटलै ओ - - पर नै न ओ परतर परतै- -
हु - - ओईमे दवाइ सब देल रहय छैई न एहि सब मे तऽ पूरा किछ नेई - -
हँ एहिमे तऽ किछ कोनो खाद पेईन नेई रहल अपन उपजाउ अपन खाउ- - गाम मे जाबे रहियै हमहूँ सब न तऽ सभ चीज लगभग - - बाड़िेये से आबि जाय सब चीज उपजै एक तरहसँ हँ। ऐलो आर मे मसलो धनी मिना- - मिरचाइ के सरसो ई सब तऽ उपजबे करै न- -
हँ हँ सब ठिइ
पलाउ हँ दाईल- - चाउर ई सब सबटा तऽ अपने खेतसँ आबि गेल।
हँ हँ- -
तेलो पेरा के अपने आबि गेल तरकारी सब उपजेबे केलक। खूब जे मिनती मन खाउ हॅं- - भए गेल खाली ओहि बीच मे दूध किनल जाय आ नून किनल जाय।
हँ ओहो दूधो कमे लोकके नहि तऽ गाय बेसी आदमी रखै। ृ
हँ तऽ रहै छलै मने हमरा सभ ए तऽ नहि रहै से कहलहुँ। आ लेकिन बाँकी चीज लगभग अपन होइ अथियेसँ आब नेई रहै जाइत छियै तऽ- - ह्त कोग नहि रहलै कमसम अपन भेल, ई सब चीज गाम सब मे त बहुत- - त से सुविधा छै, अपन बाड़ी- - झाड़ी रहल जे मन उपजाउ किछ में तऽ ओले छैई। कितने त अरकंचने- - ह नहि तऽ तिलकोरेके तरुआ खा लिअ हँ। ओ खम्हरुआ फड़ैत छै अपना सभके से रहैत छै बाड़ी मे - - नहि बेसी लोक हँ- - हँ कुमहर रहल कुमहर के तऽ काँचो के तरकारी होइछै।
की कहलियै कुमहर क।
काँचो क मने हरियरोे क।
होइते छै।
हँ तऽ ओकर भुजिया चाहे जेना बनबियौ। तऽ दू रंग के तरकारी ओकरो बनि जाइ छै तीमन।
हँ।
आ कुम्हरौरी बादमे बनाउ तऽ ओ तऽ अपन भरि साल चलल।
हँ कुम्हरोरी के तऽ कोनो ठीके नै।
ह पाहुन परख एलथि अरी खगी मे अनैले राति बिराति आब के जायत। नहि छै सब्जी तऽ कुम्हरौरी बना लिअ।
हु हँ से तऽ छै स्वादगर तऽ होइ छै।
गाम सभमे कतेक रंगके चीजो बनबैत रहैत छलै हे बैसाख रौद मे। अ अदौरी, चरौरी, कुम्हरौरी।
हूं।
रंग बिरंग के चीज गामक तऽ परतरे नै।
हँ गामके पड़तर कतऽ स।
हँ।
और सब कहियो ता।
हु। आर तऽ नहियए किछ रहैत छै तहन कनि कनि दिन पर गपशप केनाइ जरूरी रहैत छै ने।
हँ हँ।
हां हं तहन ना अपन लोक भेलिये। हँ।
कॉल पूरलै कते?
ओ नहि लोक कहै छै ना ना कॉल पर नहि ना पता चल जे की बात होइ छै किया बात होइ छै?
हँ लेकिन हमसभ तऽ बेसी कए लेलहु इएह सभ गप जेना भायजी सभ छथिन ने हुनका स हुनका सभसँ हँ। सही छै मुदा नहीए छै वएह सब चीज के ने मुदा नहीए छै। छै जे भोजन यात्रा पढ़ाई लिखाई याएह सब तऽ नहिये छै।
हू। ठीके छै सभटा चलि रहल छै लोकक डेलियए दिनचर्यामे तऽ समय कखन बितैत छै पते नहि चलै छै। तैयो अपन परार के लोक कहुना कनि कॉल नहि कऽ लेतै कखनो कनि गप नहि कऽ लेतै तऽ केना बनतै केना समय निकालैए पड़ै छै ना ओहु ला।
कहलहुँ दिल्लीमे रहै कतऽ छियै?
बताब बादमे।
अच्छा अच्छा ठीक ठीक।
हूं।
ठीक छै तहन एगो कॉल के खतम कयल जाय एतै।
नहि नहि एखन त अपने आप ओ कटि जाइ छै न।
अच्छा अच्छा सेहो ठीक ठीक।
हूं अहाँ कहै छियै अहाँ तऽ बहुत केने छियै तैयो नहि पता य।
नहि तऽ हमसभ जादा काटि दै छियै ने अइ पर बारह मिनटके बाद तऽ कटे जाइ छै बारह पाँच सात सेकंड सबमे कैटि गेल।
एना हमसभ काटि देलहुँ जल्दी जल्दी पुरबै दुआरे
हूं।
हं तहन की बनतै आइ खानामे?
देखै छीयै एखन तऽ नहि निश्चित भेलै हेँ। जहन उठलहुं एक बेर तऽ देखलहुं की बनतै तऽ अपन ओइ हिसाबसँ बनि गेल।